हँ
हँ आवाज सुइन पाबि रहल छी हमरा
हँ हँ हँ हँ सुइन रहल छी
अच्छा हँ बढ़िआँ अहाँसब ठीक छी
हँ हँ हँ ठीक
अच्छा की सब बनलय भोजन भात
हँ हमहूँ सएह पूछय छलहुं एक्चुली हं हमरो अतऽ भोजन भात आहा के बनले उएह जे अपना सब दिन में करै छी बनलय या भात दालि आलू के भुजिया और अहाँ के बैगन आलू के तरकारी अहाँ तऽ की बनले ये
हँ आइ मंगल छियै तऽ बनल तऽ छै शाकाहारिए खेनाइ पिनाइ
हँ हँ
हँ लेकिन राइत में हम बनेने छलहुँ काँच माछ बुझल अछि केना बनै छै
लेकिन हमरा रेसिपी तऽ नय बुझल अइ बता दिअ कनि
हँ काँच माछ प्रसिद्ध छय मिथिला में आर एकर सामान्य विधि तऽ उएह छय जेना अपनासब माछ बनबैत छी तऽ पहिने तइर के ओकरा झोर में दै छियै
हँ हँ बिलकुल बिलकुल ओनाते दै छियै
में नून हरइद मिला कऽ माछ के काइट कऽ नीक सँ धो कऽ नून हरइद मिला कऽ तखन तरै छियै लेकिन किन ई जे काँच माछ अछि
हँ हँ
सभसे पहिने तऽ माछ के चुनू एहन माछ लिअ जइमें काँट कम रहै
अच्छा, अच्छा।
हँ, ओकरा। फेर, पैघ पैघ खण्ड काटि लिआ ओकरा नून हरिद। हीग तेजपात दही विशेषत एहिमे दही दियौ।
अच्छा, अच्छा, अच्छा अच्छा, जकरा जकरा इंगलिश टर्ममे मैरिनेट कहे छै।
हँ, अपना सभ ओकरा मैरिनेट, हँ, मैरिनेट करै छियै ने त ओ दही सभ मिला कऽ आ ओकरामे आधा घण्टा छोड़ि दियौ।
अच्छा, अच्छा, अच्छा, हँ
पहिले तऽ सामग्री लिअ पैघ माछ लऽ लिअ हरेद नून करू तेल काँच मिरचाइ हिंग तेजपात। सुखायल मिरचाइ धनी जीर बुकनी। कश्मीरी मिर्च, आद। धनी पात प्याज लहसुन यदि खाय छी बहुत गोटाे तऽ माछमे नहियो दै छथिन मिथिलामे
हँ, लेकिन बाप रे नहियए निक लागत बिना प्याज लहसुन के केहन लागत। आदत भऽ गेल ह, नहि दै, छथिन से तऽ मटनो मे नहि दै छथिन। अहाँकेँ बुझल हेत प्रसाद चढ़ै छै, अपना सभ ओतऽ आहो मे नहि दै छथिन ह
तऽ से छै, जे नहि माछ, आ मास खायब नहि बुझल जाइत छै आ। अंडा मुर्गा खराब बुझल जाइ छै, तऽ।
सँ खैर कहू अहाँ हमरा रेसिपी कहू कनि हमहूँ बनायब कहियौ
हँ, हँ, तऽ प्याज लहसुन आ गोत पिसल जकरा मस्टर्ड कहै छिये से आ जिर आ, पैघ-पैघ दूटा टमाटर लऽ लिअ तऽ माछ के पहिने काटि लिअ या कटले बाजारसे लऽ आनू आ ओकरा मैरिनेट कऽ छोड़ दियौ, ओहि मे मैरिनेशन ले अहाँ नून हरदि। हींग तेजपात आ दही लऽ लेब मिला कऽ आधा घंडा छोड़ि दियौ तकर बाद सभटा मसाला धनी जिर गोट आद जतेक छै। हँ, नहि ओ मैरिनेट तऽ अलग करबै आ तकर बाद सभटा। पीसके ओ फेर काच माछ मे मिला दियऔ
अच्छा, अच्छा, अच्छा।
सभटा कच्चे पड़तै, एहि मे काँचे ओकर बाद हँ ओहि, माछमे मिला दियौ आ तकर बाद लोहियामे बेसी कऽ करो तेल दऽ दियौ खूब गर्म जखन हुए तऽ ओहिमे जिर तेजपात हींग आद फोरन जे होइ छै, काँच मरचाइ के टुकड़ी फोरनमे दऽ कऽ आ जखन ओ पाएक जाय तखन ओहिमे टमाटर काटके द दियौ कनि देर तरू ओकर बाद माछ के मसाला जे छै, से पूरा माछ।
हू, सहिते खसा देबै, अच्छा, ह, बुझि गेलो बुझि गेलो हँ, हँ। जेना हम सएह पूछै छलहुँ, जेना चिकेन मटनके बहुत लोग मैरिनेट के बनबै छथिन तइ हमरा नहि बुझल छल हँ, हँ।
मध्यम मीडियम आँच पर, मध्यम आँच पर आरामसँ ओकरा सावधानी से कियाकि काच छै टूट सके
सही बात सही बात हँ हँ
छोलनी चलबै मे कए बैर रह हमरो नहि बुझल छलै हम जल्दी जल्दी चला देलियै ओ सब सभटा सन्ना बट्टा भऽ गेलै हँ हँ तऽ हमरा नहि बुझल छलए हँ तऽ सेहय भेल तऽ ओकरा फेर सावधानी से उलटा कऽ तरैत रहू आ एहिमे पानि नहि पड़तै
अच्छा अच्छा अच्छा मने उएह ग्रेवी मे ओ अपन सभ भ जेते त अहाँ नोनो नोनो नोनो देल जेतै ने मैरिनेशने के बाद हँ अच्छा बुझि गेलियै मतलब सभकिछ एके बेर द क ओकरा कसा दियो ई हम जरूर बनायब अहाँके रेसिपी सुनि क हमरा नीक लागल
नहि एकरामे ने नीक लागत यदि अहाँसभ मटन के बेसी प्रेमी छी
हँ ओना लेकिन हम कहू हम त मटन नहि खाइ छी लेकिन लेकिन एहन कोनो बात नहि छै दोसर रीजन छै हमर एकचुली बलि प्रदान एक बेर भए गेल छै छले ने भाय सब के जनउ में हँ ते के बादे से नहि खाइ छै बस बाकी
हमरो घरमे हमर भाय सबके सएह भेल छन ओसभ बलिप्रदान देख लेलखिन त नहि खाइ एकदम साफ चीसँ उतर गेल छैन
हँ पूरा पूरा ओहो बुझियौ नऽ आठ टा ऊपरसँ हमरा टीका क देलखिन पंडिजी ओकर से हम तइ दिन से डरा गेलियै तेय दिन सँ मलब खेनाइ छोड़ देलये कनि छोटे छलियै तखने से बुछयो छोड़ देलये
हँ से भ जाइ छै बलि प्रदान देखलासँ बहुत पर जबकि ओसँ पैघ छलै तैयो ओकरो सबके चीतसँ उतरि गेल छै
हँ उतरि जाइ छै नय नऽ सही बात बहुत लोग के होय छे ऐना ते के बाद आ त अहाँ मंगल करै छियै हँ हँ लेकिन मंगल हम अप हमहूँ सब माने छियै मंगल बृहस्पति नहि खेलो
हँ
बहुत लोक शेनो के नहि खाय छथिन लेकिन हम सब शनि कऽ कखनो काल कऽ खा लै छियै नहि खयबाक चाही हँ हँ लेकिन आब देखियौ बिल्कुल बिल्कुल हँ कि नहिये खेबै बाप रे एकटा बात कहूँ बात इएह छै कि लोग के ई माननाइ छै लेकिन हं मोस्टली अहाँ देखबै कि लोग ई सोचै छथिन कि ओर दिन जे खाइ छथिन त ओ तऽ पेटे मे न रहै छै बहुत लोकक हम सुनने छियै मुँह सऽ मान लियह की आहाँ सोम के खेलिय त मंगल के त अहाँ के पेटे मे न‌ तहन आहाँ एना ई किया कहे छिये लेकिन हाँ चलू अपन सबके एकटा नहि कहै छै अपन सबके एकटा प्रथा अय अपन सबहक एकटा कल्चर आछि जे मंगल के कहे छै मंगल अथी अहाँ के हनुमान जी के दिन छै त लोग नहि खाइ छथिन
हँ एक तरहसँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण सँ देखियौ त सेहो सही छै नहि तऽ मैथिल सब तऽ भोजन भटट होइय
हँ बाप रे अपना सब तऽ भोजने मे बिकायल छै ने जतऽ ततऽ खाली खेनाइ मे लागल रहलो की बनते आ या माछ कहिया बनते मटन कहिया बनते सही बात कहलियै
एकटा तीमन तरकारी संगे तऽ ककरो खेना नय बनै छै ककरो नय कत बो हड़बड़ी रहत किछ रहत तऽ अहाँके ऑफिस जेबाक के एकटा तरकारी तीमन तऽ हेबे नइ करत
एकटा डब्बा हेबाक चाही एकटा सूखा हेबाक चाही एकटा अथि गीला वला हेयबाक चाही तरकारी जकरा अपना सब कहै छियै आ आ भुजिया कहै छियै सूखा लेकिन शहर सबमे ओकरे कहत सूखा सब्जी गीला सब्जी हं हं से बात छै अहाँ तऽ की बनल आय भोजन
हमरा ओत आइ हरी सब्जी सबटा बनल हरियर तरकारी बीन् बरबट्टी जकरा कहै छियै बीन्स
कटी बीन
हँ से बनल अइछ ओकरे झोरवला बनल अइछ गरम मसाला दऽ कऽ आर बच्चा सब से सब नय खाय छै त तालू खेतै से छय
तैं हमहु आलू भु जिया बनबे लै रीजन उएह छै बच्चा के नहि पसन्द आब की क सकै छियै बच्चे दुआर
आ छथिन साउस सब छथिन तऽ ओ सब करेला खेबे करथिन बूढ़ छथिन सुगर शिकरेलाक के सेहो बनल छै हं सरी दायल भात रहै
लेकिन आय अपना सब कॉमन भऽ गेल हमरो तऽ करैल के अथी बनल भरुआ बुझल हैत इ कॉमन भ गेल एकटा करैल के भरुआ बनल छय छलय तऽ ओ तऽ अहाँके टिक जाइत छल न काइले बनल छल
हँ काल्हि हम हँ से हमरो काल्हि हम परोड़के सेहो बनेने छलहुँ तऽ ओ छलए रखने छलियै हँ तऽ बच्चो सब ओ खा लैय तऽ सेहो बनल छलय
हँ नय तऽ अपना सबके तऽ ओहे न वेराइटी चाही खेनाइ में अपना सबके तऽ ओह है हाँ अथी की कहै छै अरकंच के तरकारी खेला कते दिन भेल हमरा तऽ बड़ दिन भऽ गेल
आ हमरा बेसी नइ भेलै एक मास भेलै हमरा अपने बड पसीन्द अछि हँ हम आइयो पात तकय छलहु हमरा अपना बाड़ी में जे अछि से ओहिमे कम छै पात त एक दू गोटा के कहने छियनि जे हमरा देब तऽ आ देशी वला देव से कहलियनि हैं बहुत गोटे ओ बाजार वला जे छै हँ आं बरका पत्ता वला बाजार वाला ते हमरा स्वादिष्ट नय लगैया आ ओ जे दे देशी
पात होइ छै शायद बहुत
हँ तऽ हँ अरबी पात ओकरा कहय छै आ ई जे गाम घर वाला जे होइया कञ्चु अर हँ अरकंच के पात ओ त गजब स्वादिष्ट होइ छै
सब वएह मुश्किल भऽ जाइये न ओ सब भेटे नय छै जे शहर में रहि गेलखिन तऽ फेर की कहै छै से नय भेटत आ की कहै छै लेकिन वएह रहती है कनि और इम्हर दोसर शहर में रहि गेलियो बिहारेमे नय छियो स्टेटे में नहि छियै तहि दुआरे दिक्कत भऽ जाइ छै अखन अखन तऽ हमस बेंगलोर में रहै छी त एतय तऽ उपलब्धेनाइ बड़ा मुश्किल अय सेहे बात छै ओर तहन अहाँ सबके उपलब्ध होइया तऽ खुआबु हमरा कखनो कुरियर कऽ दिअ हेलो हँ हँ अहाँ सब कत कतऽ छीयै एखन अहाँ सब एखन कत छियै
बिहार म
अच्छा अच्छा अच्छा कटिहार में हँ हम अथी कहै छै कटिहार तऽ हमर पपा जाइत रहय छलखिन जॉब के सिलसिला मे बुझल अय
अच्छा
हँ हँ हँ पपा हमर अथी रेलवे में अभी छलइथ अथी टीटी
अच्छा अच्छाऽ तऽ अहाँके मुख्य रूप से गाम किम्हर अछि
गाम भेल मधबनी मे मधबनी में भेल अहाँके अथी अंडी पट्टी सीवी पट्टी सुनने छियै
नय ई नाम हमरा नय बुझल अछि
ई नाम अंडी पट्टी सिवी पट्टी राम पट्टी ई सब नाम नय सुनने छिये
रामपट्ीसँ
हँ हँ हँ हँ हँ त ई पट्टी पट्टी वला गाँव एक्के संग
अच्छा
हँ ओना ससुराल भेल भटसिमर
हँ भटसिमर ई सुनने इहो सुनने छी
हँ तऽ उहए छय एमहर उपलब्ध नय होय छै तऽ हमरा सब के वएह अथी की कहे छै बड मोन अथी भऽ जाइया तिलकोर के पात कय तिलकोरक तरुआ अहाँके तऽ बाड़ी मे अय
हँ तिलकोर हँ गा गाम घरमे रहला पर तऽ भेट जाइए
सही बात हमहूँ सब गाम घर जेना जाइ छियै न
हँ हँ हमर बहिन सब सेहो लऽ के जाय छै दिल्ली में रहय छत तऽ ओ सब ओ तऽ बालकनी मे हमर जीजाजी के ततेक पसीन छै
ओ हँ ई त अहाँ सही कहलियै हमहूँ सएह सोचलियै कि हम उगा लेबै हमहूँ सएह सोचे छियै कि हमहूँ उगा लेबै खाय के तते अपना सबके शौकीन अय न जी बर अती ए नय कहै छै जी लमरल
बड पातर कतउ जैब बहुता समस्या छै आन्हाँ देखय छिये जेना घरक पुरुख सब कतौ गेल ने भोज भात खाय लए तऽ ओसब निश्चिन्त रहत कि आइ खेनाइ नय बनेब इ आइ हुनका सबके कतहु छनि आब हमरा सबके होइत रहत अरे बाप रे आय चुलहा नय जल
हँ सही बात छै स आदत भऽ गेलै न अपना सबके हाँ आ एकटा चीज अ पता एतऽ खम्हाउर भेटै छै हमेशा भेटत
अरे बा की नाम कहै छियै उम्हर
अथी की कहै छै नाम तऽ हमरा नय ध्यान अइ हम नाम सिखने छलहुँ कनी नाम ए के बड़ा टफ होइ छै लेकिन हमरा आश्चर्य लाइग गेल कि चलु खमहाउर भेटेय खमहाउर हम खेने छलहु हँ हँ बहुत बिलीप त ह ई हमरा बुझल अय खमहार अपना सबके विलुप्त भऽ रहल अय इमर इम्हर लेक हमरा भेट टल छले तऽ की कहे छै हमसब खेने छलहुँं अहाँके अथी में कई दिन तऽ खेने छलहुँं अथी कथी में खायल जाय छै अपना सब ओतऽ एकटा विधो होय छै ने कुम्हार हँ